नमस्कार।
आओर बताे छै रौआ सब तबियत तो नीक छै कैसन हल छै।
जी हमर सब तबियत सब नीक छै सब हाल चाल सब नीक छै अहा अपन ब तब अपने के हालचाल कैसन छै।
ह हमरो हाल चाल सब नीक छै आओर बताय छी खाना पीना हो गेल छै।
जी खाना पीना भए गेल छै अहाँ के खाना पीना भए गेल छै।
आ हमरो खाना पीना भऽ गेल छै। आओर बताे छै घर परवार में लोक सब नीक छै माय बाबूजी भाय बहन के। सब नीक छै।
जी भाय बहन सबके तबियत सब नीक छै। अहाँ अपने के सबके तबियत सब नीक छै। हेलो। हेलो। अहाँके आवाजो एनऽ आबे छै अहाँ लगे छी कुछो करै छी हमरा। की करै छी आ खाना पीना भऽ गेल छै अहाँके। आ खाना पीना मे की की भेल छै ईसभ तनि हमरा बताउ। कि हमहूँ जान सकै छीय कि अहाँके खाना पीना की की हो गेल छै। आओर बतायौ अहाँके कोन। परीक्षामे पढ़ै छी कोन? इसकूल में जाय छी कैसन जाय छी आहां के परिक्षा सब तनि।